हम तऽ अथि अन्, हम तऽ कहलै कि नैय उठेबै।
हँ तऽ एतै तब न हमरा तरफ फोन? मतलब उठा देने रहै छियै, एतऽ नेटवर्क के वजह से कभियो-कभियो नैय बतबैत रहै छै जे उठल हई की की? ओने रिंग देखाइते रहै छै, एना? आ कभीयो कभीयो न इहो
कथि के?
अभी बात कऽ रहल छियै न?
हँ।
तऽ कखनो क इहो भऽ जाइ छै, जे हमरा तरफ के फोन कैइट जेतै ठीक? तऽ अहाँके तरफ के अगर चालू रहत फोन तऽ अहाँ अपन बजैत रहब, पैसा दऽ देत, हँ। ई नैय कि हम नैय, हम अप फोन कैइट जेतै ने तऽ, अहाँके अगर, अगर कभी बाइचान्स हमर फोन कैइट गेलै आ अहाँ में अगर दिख रहल है, मिनट चालुए है, अहाँ अ अपन बजैत रहब, ठीक छै?
ओ कुछो कुछो अपन
हँ-हँ-हँ-हँ-हँ। अपन ओकर पैसा मिल जाइ हैइ।
अऽ कहिया? आइ के देतै?
आइ नैय बुझैऽय काइल देतै, काइल या परसू देखी
ओ नाइ गुंजेश स बात भेल छलैऽ।
हुँ।
त गुंजेश कहलकै कनि हमर पूरा भऽ जैते।
ओ भऽ गेल हेतै ने ओसभ कहिया केने छलै ने चालू।
हाँ कहलकै अपने मे सब आदमी एकदम करिते करिते
हाँ।
सब पूरा कम्प्लीट कऽ लेलके।
हुँ भऽ जेतौ अहुंके कम्प्लीट नै कोनो बात।
हाँ।
हुँ हुँ हूँ अहां तऽ ध्याने नहि दै छियै नहि तऽ भऽ नहि जेतै। छोटू मोबाईलमे कऽ लेब तऽ छोटूसँ बात करब।
छोटु के हाँ सेभऽ सकैये छोटु हम दुनु भाय बात करैत रहबै।
हाँ दुनू भाय अपन बतियाइत रहब। कोइ दोस्त महीम हय तऽ ओकरा सबके कहबै ओकरा सबसँ बात कऽ लेब।
मेन बात छैय दीदी दोस्त फ्री हो फ्री नहि रहै छैय फ्रीयो रहबाक चाह ने।
हाँ।
से बात है।
हा से तऽ बात छै।
तब भ गेलै खाना पीना।
हाँ भऽ गेलै, अभिए खेलियै।
हाँ।
आलू मटर के सब्जी चावल, दालि। हाँ हाँ गेलै जीजा खा के तऽ बैंक गेलै कनि।
बैंक।
हाँ जीजाके खाता बंन्द छलै। तऽ बाबा वला एकाउंट मे जे पाइ हइ तऽ फेर ओ निकालेके हे ने। हुँ तऽ से सब काम करा देलक। नोमनीमे छै जीजे के नाम तऽ बाबाके खाता भऽ जेतै ओकरा दैके के रहे ने जमीन वलाके।
हाँ।
सौरभ, कहली की ओ आयत ने पण्डीजी चाचा
हाँ।
तऽ ओकरा कहबै से दीदी जे पैसा लेने छै से कहिया मतलब एक महीना तऽ भऽ गेल हतै से डेट कहियाके छलै से कनि हमरा लिख कऽ एगो दऽ दै तऽ।
डेट कहियाके छलै।
हाँ याद से कनि ओकरा कहबै जे लिखके दऽ दैले।
हाँ ठीक है हम पूछि लेबै, कहि देतै। पुछि लेबै।
हाँ हाँ याद से भूलि नै जायब।
हाँ पुछि लेबै हम।
हाँ, मम्मियो के हम कहने छियै तऽ। पप्पा से अपन कहि देतै पूछि लेते ने, देखी कनि दिन ले लेतियै त नै कोनो बात छै कि, टाइम लगतै ने।
लंबाटाइम लगतेना।
हँ न।
त दुआरे हँ तऽ ठीक है लिखल उखल रहतै न तऽ ठीके है।
हँ। नहि पकडलकै तऽ कमैै ने हम।
हँ अकर ई पांच कम्प्लीट भ जेतै।
आ।
अ कह त कम्प्लीट भ जेते
हँ।
तऽ फेर आगे।
तऽ अभी जेयब अहाँ हमरा फोन कयने छी ने फोन जब बारह मिनट। फूटि जेतै सबमिट कऽ देबै तऽ फेर आओर आबि जायत पाँच गो।
पाँच पाँचिनट तक रहतै।
हँ हँ हँ पाँच पाँच गो मिलैत रहत। छब्बीस गो ह भ गेलै पाँच गो आओर देलकै एकतीस गो। खूब भेले।
काईल बला नहि पुरलै।
हमर नहि कहाँ अभी पुरले।
कते मिनट भ गेल से।
हमर अभी नहि भेलै अभी होतै बाकी ताहि दुआरे देलकै आरो। तऽ हमर अथियो वला चालू भऽ गेले लिखे बला न आ फेर उ करते रहबै आ।
त लिखली कीनै एकोगो।
हँ बहुते लिखलियै एक सए बिरासी गो ते एकर पैसा देैमे ने टाइम लगबै छै। मतलब एक महीना लगा दे बत्तीस दिन। त एहिमे अनलिमिटेड छै अहाँ जते लिख सकी।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
ह मीनू के तऽ मीनू तऽ बत्तीस सए लिखलकै।
तऽ घरके कोर्डिनेटर बना देलकै न।
नई।
हँ निकेश हमरा कहलकै।
अच्छा
पहिले बात भेलै से गुंजे से।
हँ।
तऽ कहलकै जे मीनू के कोर्डिनेटर बना देलके।
नहि ओहन कोनो बात नहि है मतलब। आदमी बहुते एहिमे जुटि गेलै न।
हं।
तऽ अभी एहिस पहिले जे फॉर्म छलै तऽ ओमे छलै दोसर आदमी। के नाम हम तऽ भरने छियै से दोसर आदमी के नाम। तऽ ओ आदमीके नामसँ बहुते मतलब भरि गेलै तऽ आब एकर नाम धऽ देलकै नहि। फाम भरै मे एल मीनू मिश्रा।
हँ।
हँ तऽ से हे भेले।
अच्छा। ओ ह
तऽ बनाइयो देलकै अगर कोर्डिनेटर त कि थोड़े ओकरा कोनो जादा पैसा मिले छै बस जतबे काम करू ओतबे पाय मिलतै।
तोका तऽ बेैसे नहि लेता तूने के फिर भी कि हम मीनूए के दैय दै छियौ।
आंय।
एस क
हूॅं।
लिखेवला न मीनू के दऽ देबै।
हाॅं।
चऽ ठीक है अपन रह
हाॅं हाॅं अपन आराम से, ओकरा सबके कामे कोन छै भरि दिन बैठल।
हाॅं बैठल रहबे करै छै, सुन क लिख मे मैथिली हेबे है।
हाॅं हाॅं।
अहाॅं तऽ कहलियै इजी पडत लिखैमे।।
हाॅं।
हमको लगा हाॅं ऐसन कोनो खास नहि है।
आ नहि मीनू के कहे छियै, अपन भरि दिन रहे छै बैठल। लिखैत रहै छै तऽ कहै छलै, एक महीना भेलै बत्तीस सौ लिखलकै। एहिसे बेसिए भेल हेतै ने कहिया पूछने छलियै तऽ कहलकै बत्तीस सौ। तऽ अभी एकोेगो के पैसा नहि मिलल छलै।
ठीक।
आंय। आवाज किया कटि रहल है।
नेटवर्क के वजह से।
ओ।
थोड़े बाद स्टार्टिंग मे कटल छलै तै द्वारे।
हाॅं।
नेटवर्क कही शुरू भेल हेतै ने।
बुझि ने पैंतीस सौ चारि हजार होतै लिखने तब एगो के पैसा नहि आयल छलै, आब कही काल्हि वला पेमेंट में कही दे देतै की कि करतै पता नहि।
मीनू के।
हाॅं।
हूॅं।
टाॅपिक जे हमर ई कम्प्लीट भ जैते पाँच सौ।
हाॅं।
ह हम फेर से रिफ्रेश मारि देबै।
रिफ्रेश आ रिफ्रेश कथी ले मारबहीन ओनाहिते अपने मिल जेतौ। सबमिट करबही ने अभी, सबमिट करबही ने
हाॅं।
तऽ बस आबि जेतहु फेर भऽ जेतहु पाँच या दस।
ओह।
अभी चार-पाँच हेतै।
हाॅं।
आब भ जते पाँच-पाँच। फेर ओकरा सबमिट कऽ देबै तऽ भऽ जेतै पाँच-दस ऐना।
एना एना।
हाॅं रिफ्रेश अपन मरजी बीच-बीचमे अपन मारैत रहूॅं।
ककर केता कतय पहुँच लऽ।
हमर ई अभी तऽ छब्बीस गो भऽ गेलै।
छब्बीस अ छब्बीस पे पहुचली।
हाॅं तऽ अभी तऽ अहाँ केने छियै, ने फोन तऽ एन्हि स। करै वला मे छब्बीस गो भऽ गेले हमर।
सुनऽ बला में।
आ सुनय वला मे तऽ भेलै आब देखे पड़तै कए गो भेलै। होते छ गो सात गो अहुमे बाँकी, आ हँ।
कतऽ के।
अथी मेनू पे जाउ ठीक। आ मेनू पे जे डैशबोर्ड हेतै ने लिखल।
अभी त नै जाइ हेतै हं।
हँ हँ नै बुझाय अभी नै जाय देतै। जब फोन कैट जेतै न तऽ हम बता देब। चेक कऽ सकै छियै अभी पेमेंट वला नै देखबै छै। जे कते पैसा कते कोन कॉल मे कते पैसा देलकै से नै दिखा रहल हइ।
बजादियै।
सब दिन लेकिन हल्ला हल्ला हल्ला अहाँके भइये जाइत।
नै बनादियै कनी। दिये जाइ हँ कनी मनी।
हँ तऽ से नै ने अइमे हल्ला नै ने होना चाही।
। हँ बुइझ गेलियै नै नै अथी होतेै। कनी क देलके कनी।
आंइ।
उ फोन करे के लेल कहे छथिन चचा के।
अच्छा।
पंडितजी ।
के कहै छले।
छोटू।
केकरा कहलकै।
हमरा।
कथी।
पंडितजी चचा के बोला लै के लेल।
अच्छा हँ तऽ आँइ।
अहाँके दैके है न तऽ ई अथी वाल मारू वाला हइ।
हँ।
महरूवला पायल है न कहाँके देखियो। किये आदमी छै ने तऽ टांक बेसी देर दऽ के नै छोड़ल जाइ हइ। तऽ हम पंडिजी हम पंडिजी टाक देेबै।
भऽ गेलै दू मिनट आरो बस दूयए मिनट आरो।
हँ तऽ
हँ हँ तऽ भाय एत ने तऽ हे ध्यान से लिखाइए लेब?
हँ आबे है ने तऽ पूछो लेबै अच्छा से।
हँ।
आइ तऽ उ कैल मैसेज कऽ देबौ।
हँ हँ हँ लिखके हमरा मतलब फोटो घीचके भेज देब। कि एखन बुइझ जेबै ने कनिमनी- पैसा रखने छियै ने तऽ ब्याज बला पाइ ताबे दऽ देैतियै। कहियो आहाँसे भेट होतै तऽ आहाँके दऽ देब तऽ आहाँ दऽ देबै की।
हँ सेहो भऽ सकैय
हँ।
ऐना नैने रहतै कि
आँ
अपन मतलब नै देलकेए जेना जेना होइत रहतै इजी रहतौ।
हँ, हँ, हँ दस हजार रुपया है हमरा हाथ मे। दस हजार रुपआ हैय तऽ सोचै छीयै दऽ देबै तऽ ठीक रहतै की।
तऽ ताबे रख ले
आँय
अभि नै अभि नै जेबै ताबे रखो।
नै मतलब आहाँ लग चैल जेतै नै तऽ अपन ओनी दऽ देबै तऽ हमरा बोझ हल्का बुझ
हमरा लंग देब चाहे ओतऽ रहौ दो मिनट के लेल फोन करबै तुरन्त पाँच मिनट मे अैन देबै।
नैय- नैय- नेैय अभी नै ओनाहिते कहियो आएब नहि तऽ हम दऽ देब। जीजा कऽ नै- ने मालूम है से ियाज पऽ पाय है।
क्या-
बुझलियै हँ जिजा कऽ नै पता है।
तऽ एतेक पैसा के फेर तऽ दिक्कत होत अभि।
आँय कथी
दिक्कत फेर दिक्कत नै बुझेतै।
नैय- नऽ
फेर तऽ एते पैसा।